हेल
हँ ठीक छिय
हँ ठीक छिय अहाँ ठीक छियै अहाँ ठीक छिय
हँ हँ हमहहुँ ठीक छिय आओर बताउ की सब भऽ रहल छ
सुबह सुतिक कऽ उठलियै हन योगा रैत रहियै
हँ योगा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी छ
हू
हेल
ह
योगा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जाददा ही जरूरी छ
हू हूँ अहाँ करै छी योग
हँ ह
ओ
करै छियै घर के कामे स करै छियै तब हो जाइ छीियै आओर थोड़ा बहुत कर ले छिय
चलू ठीक छ
हमरा अहाँके एक विषय मे बात करय के रहै
कहू कोन विष
पर्यावरण प
कहू की बात करऽक
ह पर्यावरण अपन सबके दूषित भए रहल छ
हू
आओर को भी अथीन द छै सरका भी थोड़ा बहुत दऽ रहल छै और कोई सााँस नहि दऽ रहल छ
के साथ देत पहिले अपना आपके साथ देबय पड़ैत छै ने अपने करय पड़ैत छ पर्यावरणके लेल प्लास्टिकसँ दूरी बनैयौ पेड़ पौधा लगैय स्वच्छ वातावरण बनैौ लोक सबके जागरूक करिय
हूँ
नहि जागरूक हेतै नहि समझतै लोक तऽ अगिल पीढ़ी एख सुनै छियै ने कि चलते चलते लोक मरि जाइ छै खतम भ जाइ छै ई सब पर्यावरणके ही देल छै कोरोना वायरस दुनिया जहाँ जे भी छ सबसँ बचावमे पर्यावरणके बहुत बड़ा भूमिका रहलै कोरोना कथी रहै ऑक्सीजनके कमी होइत रहै आदमी मरि जाइत रह
हँ ह
आ पर्यावरण जहाँ बढ़िआँ रहै जहाँ बढ़िआँ इन्वायरमेंट मतलब जहाँ बढ़िआँ वातावरण रह लोक ऑसीजन भेट गेलै जी गेलै सर्वाइव कऽ गेल एखने जे आमीके ह्टैकऽ रहलैए कतय भऽ रहलैएहाँ ऑक्सीजनके कीइत छै ओतय हार्टअटै भऽ रहलै तऽ पूरा शरीरे जकरा ऑक्सीजनपर ह टिकल आओर तब लोग पर्यावरणके अन्तिम पायदान पर रखै छ
ह हमस डेली यहां पे पेड़ पौधा सब लगाबे छिय डेलीमे तऽ सप्ताह सप्ताह या महीना महीना लगाइे दै छिय
खाली अहीँके लगेलासँ नहि ने हेतै अहाँके अगल बगल जे भी लोक हेथि अहाँके देखा देखी आओर आदमी लगेथि
हू
हमू को
नहि तऽ कहलियै हे तऽ सभ लगाबै छ हमर आगे मे हम जितना की कहलियै सब लगाबे छ
हम तऽ नहि हमरा तऽ एहि सभसँ कोनो अथी नहि यऽ कोनो चीजस से जुड़ल नहि कोनो संस्थोसँ जुड़ल रह नहि छी लेकिन हम जहाँ बैसै छ तऽ पर्यावरणके बारेमे प्रदूषणके बारेमे लोकसभकेँ हम जे छै से सचेत करयके कोशिश करै छिय योगाके बारेमे बतेलहु
बहुत इन्सान कार्ज खाना सब खोल कऽ छोड़ दै छै ओहो से पर्यावरण में पूरा दूषित ह
खाना छोड़िक हँ हेल
हँ ह
सभसँ पहिला छै पेड़ लगेना
हूँ
दोसर छै जे पर्यावरणके ब द तेसर छै जे अपन जे पूर्वज ज रहथिन जे चीज पर चलैत रहथिन ओहि चीज पर
आ मुँह सब प्ल्टि हमहु सब प्लास्टिक नहि चढ़ब प्लासटिक प्लास्टिक के जे थैला छ
ह
ओकरा सबके हटा कऽ आब हमसभ अथी घर मे सिलाई मशीन छै तऽ ओह से हम सब कपड़ा के झोरा सी कऽ वही जाइ छिय ल के कुछ सामान आन के रहे छै तऽ उएह सब ल के जाय छै कड़ा खराबे ने करे छै लेकिन प्लास्टि खराबे करै छै न
ठीक करै छी कहहु तऽ पुरान कपड़ाके लो फेक दै छै या ई करै छै ओ करै छै तऽ होइ छै तऽ झोा बनिए जाइ छ
हँ ह
सभके ई बात कहियौ जे जतेक प्लास्टिकके झोरा खरिदै छै बोरा खरिदै छ
हू ह
ऽ कपड़ाके कपड़ा जे घरमे बचल हेतै ओहिसँ जे छै से कतेक लगतै मानि लि बीस रुपआ पचीस रुपआचास रुपआ लगत
हूँ
आ नहि जड़यके डर रहैत छै आ जड़लाके बाद नहि मतलब कोन हानि हुअके डर रहै छ
ह ह रहबे करै छ हूँ
हम तऽ प्लास्टिकसँ दूरी बना लेलहुँ हँ हम त अपन मिट्टीके बर्तनमे चाहे तामाके बर्तनमे अभी पानि पियै छी आ प्लास्टिकसँ दूरी बनेने छी खाली खाना एखनहमरा चूँकि हमरा बसमे नहि अ
बात लै
हेल
हँ हमूँ यहाँ पे ताम्बा के ह गिलास छै गिला
ताँ्बा नहि हेतै आब कोनो जरूरी नहि छै कि सभ आदमीकेँ सक्षम हेथिन ताँ्बा खरीदयम मिट्टीके बर्तन भी बहुत कारगर होइ छै
हम सब मिट्टी के बर्तन में आधा हमर सब के मिट्टीए के बर्तन छ
मिट्टीके बरतन कारगर होइत छै हमरा तऽ बस नहि चलि रहल हन हमरा घरमे एखन चूँकि खाना उना बनाबऽमे तऽ हमर अधिकार नहि छै एखन नहि तऽ हम कोशिश करै छी कि जे प्लास्टिकके कोइ भी चीजके यूज रसोइमे नहि होइ
प्लास्टिक के हमहुँ नहि करइ छियै एक ह बल में एक देलखिन यऽ प्लास्टिक के अथी बाटी
तऽ
हम वापस करि देलियै हम कहलियै नहि वापसो नहि करलियै हँ जााक सीधा फेेक देलियै वापस करतिए रह तऽ फिर ओ अपन काम
फेकनाइ गलत भेल हुनका समझाके कहितियै रहै कि जे ई प्लास्टिकके बर्तन जे अहाँ यूज करै छियै एहिसँ अहूँके नोककसान अइ हमरो नोकसान छै सबके नोककसान छै समझथिन रहैब बात समझैे पड़तनि रहऽ हुनका जब समझाकऽ कैहतिये रहऽ ने तऽ समझती रहऽ प्लास्टिक किएक यूज करै छै लोक सस्ताके चलतै
हँ
लेकिन सस्ता पड़ै नहि छै लोककेँ समझमे अबै छै
हूँ
जेना लोककेँ नहि समझमे अबै छै कि जे बमारीसँ बेसी ख खर्चा होय छै ओकरा इलाज मे प्लास्टिक बीमारी भेलय
हँ
तऽ लोक खरीद लेलक आओर इलाजमे जे खर्चा लगतै ओ तऽ सब बुझै छियै कि जे इलाजमे खरचो होइ छै परेशानियो होइ छै
हू
तऽ बुझियौ जे मतलब जे प्लास्टिक बीमारी छै पेड़ पौधा जीवन छै जेना हमर अहाँके जीवन छै तऽ फेर पौधा जीवन छै
उ बीचमे अभी उर
छी हम अहां
हू
आइ कियौ मरी जाइ छैत कतेक दुखी होइ छी हम अहाँ एगो कुकुर बिलाइ मरि जाइ छै तऽ हम अहाँ दुखी होइ छियै लेकिन पेड़ कटै छै तऽ कखनो दुखी होइ छियै हम अहाँ जबकि ओहो जीव छै जनय छियै हमसब जे ओ जीव छै बहुमूल्य जीव छै
गाँंव मे तऽ फिर भी ठीक छै गाँंव मे सब अथी लगा दै छै पेड़ पौधा अपन दरवज्जा के आगे लगा दै छै छत पे लगार मे ने सब अथीके कारण नहि लगाबै छै
गामो घरमे तऽ गामो घरमे तऽ आब देखै छी हम गाँवो एखनेमे बजारमे शहरमे लकड़ी कहाँसँ अबै छै गाँवे घर से नहि अबै छै
हू हू
तऽ गाँव घरमे अगर लकड़ी कटै नहि छै तऽ अबै केना छै बाजारमे
ह कटै छै लेकिन हमर सब इम्हर उतना नहि कटाै छै
कटासँ बात महतपूर्ण कटलासँ नहि छै बात महत्व कोन छै ओहि जगह पर दोसर लगाबऽके एक पेड़ अगर कट गेलै तऽ कम कम तीन पेड़ लगाबऽ के चाही जाहिसे कि तीनू मे सऽ एकरा मानि लियऽ जे दू गो डैमेजो भेलैत एगो तो ओकरा बदला मे रहतै खड़ा आ एगो की है एगो कर मानि लिअ ओ पेड़ एकदम नमहर रहै एकरा नमहर हुएमे तऽ पाँच द साल लगतै टाम
हू
तऽ तीन गो पेड़ एक पेड़ कटै तऽ तीन गो पेड़ लगाबयके कोशिश करयके चाही एक पेड़ सुखलै तऽ कमसँ कम दू पेड़ लगाबैके कोशिश करके चाही आदमीके
गाँवमे सरकार एगो मतल दरबज्जे दरबज्जे सबके जे घर घर छ घरे घरे सबके यहा पेड़ लगेलक आ ह अपना मे पानी देय छै हम अपन जे दरवज्जा छै वहं र पानी दै छियै आऔर बगलमे मर एगो चाची छथिन हुनका यहाँ दै छियै सब के दै छिये पानी लेकिन आब कते के पानी दिये अथि पौधा मे पेड पौधा में कते के आम पानी दियिय
नहि तऽ समझै ने लोकसभके कि एक तऽ अहाँ पेड़ नहि लगेलियै जे पेड़ लागलहुँ अ तहूमे कमसँ कम पानि अहाँ नहि देबै ओकरा अहाँ बचेबै नह तऽ तऽ अके धो आर अइ अहाँके घर धोहर अइ
हूँ ह समझ हम समझेलियै एगो मतलब समझेलियै हम बहुतके तऽ समझलै अप करै छै लेकिन अ बहुत के समझावे छीये त लगे छै कि ए त हमरा से बेसीये दानी दाता भए गे हं
हुनका लगै छै तऽ हुनकाँ हम रहय हम ज्ञानीदाता नहि छियै लेकिन अहाँ जे साँस लै छियै आब से तऽ हमरा एग भेटलखिन समस्तीपुरमे मूर्ख औरत रहथि
हूँ
ओ हमरा कहलखिन हम हुनका ओ हमरा कहलखिन पटना घर रहनि नहि तऽ घरवला हुनक ट्रकके मिस्त्री रथि
तऽ ओ कहलखिन हमरा कि ज खानाके बिना अथी साँसके बिना तऽ मानि लीजिए जे हवाके बिना तऽ ह जी सकते हैं लेकि खानाके बिना तऽ एक पल नहि जी सकते ह
हं
हम अपन माथा पीटि लेलै कि जे हिनका ओतऽ जतेक आदमी रहै से माथा पीट लेलियै के समझेत कियो अपन घर के गार्जियन रहथिन कोनों मम्म
पर्यावरण रहते तऽ पर्यावरण से खाना भी अबै छै
हुनकर बात नह सुनलियै जे साँसके बिना तऽ एक सप्ताह रह सकते है लेकिन खानाके बिना हम क दिन नहि रह सकतेै
हँ ह तऽ पर्यावरण से तऽ खावरो ने मिलै छै पेड़ पौधा अहाँ लगेबै तऽ ओहिसँ अहा कोनो फलके पेड़ लगा लियौ कोनो सब्जीके पेड़ लगा लियौ ओहिसँ त खाना एऐबे ने करै छ
हुनका समझ ओ मतलब साँस पहिने साँस लेबै तब ने खाना खेब खाना तऽ अहाँकेँ एक महीना भी नहि भेटत पन्द्रहो दिन नहि भेटत अहाँ जी लेबै लेकिन साँ तऽ अहाँके अगर एक मिनट नहिभेटत तऽ हम मरि जेबै
ह
जकरा क्षमता छै जे रुख साँस रोकि सकलैए ओ मानि लिअ एक मिनट रुकि जेतै दू मिनट रुकि जेत आ जकरा क्षमता नहि छै ओकरा तऽ एक मिनट साँस नहि मिलतै ओ मरि जेत
ह
एखन जे सुनैत छियै जे कुआँ म उतरलापर या कहीँ बेर जे उतरै छै आ मरि जाइ छै तीन आदमी पाँच आदम एखन जे बहुत देखै छियै जे शौचालयके टंकीमे उतरलै मरि गेल की होइत छै ओतय ऑक्सीजन ओकरा नहि भेट पबैत छै ओतय जे गहरीला गैस रहै छै से से भेटै छै ओकरा
हू
ओतहि जे ओकरा ऑक्सीजन भेटै ओ थोड़ी मरतै ओ जी जेतै
हँ
आ ओ ओ कतेक देरके कहानी होइ छै एक मिनट दू मिनटके कहानी होइ छै बहुतसँ बहुत बुझियौ जे पाँच मिनटके कहानी होइ छै
हू हू
जकरा एतबे बूझय नहि अबै छै कि जे साँसके बिना हम नहि जी सकलियए ओकरा की कहि सकलियै त पर्यावरणके लेकिन ओकरा कोइ की सकलै ओकरा धीरे धीरे ई ब दिमागमे बैसाब पड़तै ओ पढ़ल लिखल नहि छै ओकरा नहि बुझ अबै छै ओकरा समझाब पड़तै कि जेना परिवारके सदस्य होइ छै ओनाहिते पेड़ पौधा हमर सदस्य छै
हू
यहाँ तक कि जे घरके सदस्य हमरा छोड़ि देतै लेकिन पेड़ पौधा हमरा नय छोड़ैत छै साथ
ह हमूँ सब जे छै ने बेसी मतलब बाजार उजार के हमस अथी नय आनै छियै सब्जी उब्जी आर हमर सबके अगल बगल मे ही खेत वेत मे या चर उरमे